जी नमस्कार कहै छै ने अहाँके खाना उना खा लेले छी
हँ हहके तऽ खाना ऊना ख़ा लेने छि यहके कहै छै ने अहाँके खाना उना खा लेल छी
इ के खाना पीना खा लेले छीयै इस अहाँ के की की खैले छीयै
अहाके त अहके खाय छी दाल चपल और मीट और पापड़ अहाँ के कहै छियै ने खाना मे क्या क्या ख़ा छि
हम तऽ खैले छीयै दाल भात अरोइ के सब्जी अचार रोटी चटनी नी परोड़ के सब्जि इ खइले छिये
ह अहाँके बड़ी नीक नीक खाना खाइ छियै
जी हम नीक नीक खाना खायल पसन्द करैत छी कियाकि नीक लागैत छै बड़ा अहाँके कोन सभसँ ज्यादा नीक लागैत छै खाना खायमे
अहा यहा के तो लागे छियै मीट और चावल ओओर सलाद
हमरा तऽ लागै कि तप
हूँ आओर कहै छै ने अहाके घर घर मे माता पिता नहि छै
जी यहाँ के घर मे माता पिता सब लोगनि छी अहाँ को यहाँ के घर मे मबी तऽ सब लोग नीक छिये
हँ यहाँके तऽ माता पिता भाइ बहिन दादा दादी सब ने छियै
जी नीक रहैके चाही कि न
हूँ जी जरूर आओर कहै छै ने अहाँके खाना ने बना लेबै छै
जी यहाँके देख खाना उना बना देबे छी अहाँके खाना उना बना देबे छी
हँ यहा के तो खाना हम बना ले छी यहा के कहे छीहाँ के खाना में कोन कोन चीज बना ले छी
हँं तऽ बना लेबे छी आलू भिंडी परोड़ के सब करैला के सब्जी ओरो सलाद अचार यहेसभ बना लेबै छी
हुँ
अहाँ कहै छै अहाँ की की बना लेबै छी
कलै छी यऽ भिंडि के भुजिया करैला के भुजिया ओर आलू मटर ओर पनीर आर मीट और खोसी का मीट और बकरा का मीट पूरी सेबइ खीर अहाँ के बड़ नीक नीक खाना बनाबै छी अहाँके कहै छैै ने
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक खाना बना लेबै छियै अहू बना लैत छी आलू के सब्जी पनीर के सब्जी करैला के सब्जी यऽ आआरो की बोलै छै ने आम के आम खाइ छियै आओर कथि कहै छै चिकेन बना लेबे छै मटन बना लेबे छियै मछली बना लेबे छियै
हू अहाँके भी बहुत निक निक खाना बनाबै छी
जी अहाँ जे खाना नीक नीक बनबे करै छी
आओर कहै छै ने अहाँके मा माताजी किछु काम उम करै छियै कि न माता पिताजी
मातााजी घर उर के काम करे छियै आ पिताजी छियै तऽ बस कमाय छिय
हू
अहाँके माता जा पिताजी की करै छै
अहाँ के तऽ माताजी घरे के काम करे छी पिताजी यही किसानी करै छै मतलब खेत के बाड़ी उड़ी सम्हालै छी अहाँके
अच्छा खेतके के काम करै खेती बाड़ी
जी हँ
ऐसे कीन उपाय छिय खे सुन मे आयल छै कि अथी मिलै छियै आ कथी ने कहल जाइ छै ने उहेमे दै छैै
कथि कहै छै हँ ओ यूरिया खरीदे छै न यहाँ के
जी बड़ा नीक दाम बड़ी महंगा मिलै छियै
हू हऽ बीस रुपय के जी अहाँके कैसे मिलै छै
इहं तऽ मिले छै पच्चीस रुप के जी पाँचे रुपए महंगा देबे छी
हू
आओर कहै छी ने अहाँके की बोलै छी खेती ओती करैत छी तऽ अहाँके तऽ खेतनाहरे के खेत जोतल अछी
इहाँके तऽ जोतआव छै तीन सए रुपै तऽ अहाँके कैसे जोते छियै
इह तऽ पांच सए रुपआ क्ठा जोते छै बारा महिना जोते छी
जी हँ
हॅं जी बड़ा दाम लेबे छी का कहहिै आ सै तऽ दाम लेवे छीये बड़ा खराब दाम लेवे छी चिन्नीक के दाम लेबऽ चाहे छी तना ज्यादा से जादा दाम लेबे छी तऽ किसान सब कैसे रहै छै
ह जी हँ सही बोले छी अहाँके
जी
आओर कहै छी ने अहाँके पढ़ाई लिखाई कैसे चलै छी अहाँके
पढ़ाई लिखाई सब नीक ढंग से चलै छै अहाँके कहै छी ने अहाँके पढाई लिखाई केहन चलै छी
ह यहां के ते पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा चले छै ढंग से चले छै अहाँके कहै छी ने अहाँके कवी कक्षामे पढ़ै छी
हम तऽ दसवीं कक्षा में पढ़ै छी अहाँके कोन कक्षामे पढ़ै छी ब अहुं के तऽ जादा इ कक्षा में पड़ै छियै ने
हूं आओर कहै छै ने अहाँके विषय में कोन कोन सा नीक लागे छै
हँ तऽ विषय न गै छै नीक हिन्दी इंग्लिश विज्ञान सोशल सइन्स जीव विज्ञान भूगोल अहाँके बताबै छी अहाँके की की नीक लागै छै विषय मे
मैथ सोशल साइंस आऔर इंग्लिश
ब अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक पढे के एत छी ने
आ
ह आओर कहै छै ने अहां खेल उल खेलै छै
हँ यहाँके तऽ खेल खेलैत छी यहाँके खेल आओर खेलैत छै कि
जी हो गेल खेल उल खेलै छैसे खेल मे की की खेल खेलल पसन्द करै छै अहांके
जी अहाँके तऽ खेलै छियै क्रिकेट फुटबॉल नुका छिपी बैडमिंटन फि्र फेर आओर बांकी टाइम थोड़ा टहलनेके लिए अहाँके निकलि जाइ छियै यहाँके
ब अहाँके टहलबो कड़ै छिये गा
हँ खाना उना खा के घूमे कहुू कहूं यहाँ पर चौक उक पर चल जाइ छै दोस्त के जरे अहां के ह आओर कहै छै अहाँके खेल खेलै छी कोन खेल पसन्द करै छै खेलनाइ
हम तऽ हॉकी बैडमिंटन कैरम बोर्ड वॉलीबॉल लीडू छ ्का धोला पाती इहे सब पसन्द पड़ै छै आइस पाइस आओर बोली बोल क्रिकेट इहे सब पसन्द करे छै अहाँके बता सकै छीियै की की खेल पसन्द करैत छियै
यहाँके कहै छियै ने
मने सबस नीक नीक खेल पसत कोन करै छी सबस नीक
जी यहाँ के सबसे अच्छा लागे छै क बैडमिंटन क्रिकेट आऔर फ्री फायर बड़ नीक न खेल खेलै छी अहाँके हम
वाह नीक लागै छै अहाँके नै खेले म
ह आओर कहै छै ने अहाँके मातााजी आचार लगाबे छै
जी आम के अचार लगेले छी अहाँ के माता जी लगेले छीयै
जी हँ अहाँ के भी माता जी माता जी अचार लगाबे छी यहाँ के
ऐसे की की चीज के आम के अचार लगेेले छिये
यहाँके तऽ माताजी लगाबै छिये आम का आओर नवका नींबू का मिर्ची का आदि का अहाँ के मातााजी कोन कोन से चीज के आचार लगाबे छै
हीया के तऽ माताजी लेबे ले छी आम इमली निम्बू मिर्ची करैला ईहे सब करैला के अचार खइले छीय अहाँके
नइ अहाँके न खाइ छी
आहाँकेँ करेला केऽ आचार नऽ खैले छी ना आहाँ केऽ तऽ खोले छी आ शिमला मिर्च
हँ शिमला मिर्ची खयने छिये यहाँ हम यहाँके अहाँके कहै छी अहाँके खैले छी कि नहि शिमला मिर्चके अचार
जी बड़ा नीक लगे छै बड़ा छी ओकर मसाले खाय मे बड़ा नीक लगे छै
सही बोलै छी आहाँकेँ
जी ओ मसाला खााय छी न आहाँकेँ बड़ा नीक लागे छै
हूँ
आओर कहै छै नऽ अहाँके सबस नीक अचार मे कोन अचार खायल पसन्द करै छै छिये
आहाँ के तो सबसे अच्छा लागे छै निमोके अहाँके कह सबसँ जादा नीक लागै छै अचार मे खायल
हमरा तऽ लागे छै हँ नंबू के तऽ बड़ा नीक लागे छै निकोसे रइ छी निबूके बरा नीक लागै छै का कही आहाँकेँ खैले छै न
हूँ जी सही बोलै छी अहाँके
ओ खाली रस रहै छै न बड़ा नीक लागे छै रसो खाय मे
हुँ चूसेमे बहुत अच्छा नीक लागै छै
बाह कि ने शिबोधो कि कहै छ नइ शिबोधो भाइजी मुँह नऽ धोले छै का फेर कहै छै झु मुँह धो ले छी लेकिन नहा धोवे छीयै
हँ हम दाँत खोलके देख आहाँकेँ देखै छी ना धोइ छै
दाँत चिआरे छियै न लौक जाइ छियै ई पात छै ठीक सार खेलै छै ओहि से ही पढ़ाई लिखाई मे तेज न होइ छै
अहाँके सही बोलै छी
जी
और कहै छी न अहाँके आम उम के सीजन छै अहाँके आम उम खाइ छीयै कि न
जी हम तऽ खाइ छी आम उम कऽ अचार आम उम आम उम खइल छियै अहाँके खेले छिये
हु अहाँके भी बहुत नेक निक आम खाइ छी अहाँके आम मे कोन कोन आम खाय छी अहाँके
खइले छी मालदेव किशनभोग जारदा बीजू कोलपता इे सब खैले छिय अहाँके बता कहै छै अहाँ की की खैले छीये आम मे
आहाँ के आहाँ के त खाय छियै आम म डलमा किशभोग मालदेव बीजू बड़ नीक आम खाइ छै आहाँ के
जी नीको लागै छै खाय मे कि न
हू काहे बोले बड़ी नीक नीक आम लागे छी अहाँके
जी ई तऽ बात अहाँके न कहै छी
आओर कहै छै ने अहाँके खाजा उजा खाइ छ कि नहि
जी खैले छी बड़ा नीक लागे छै
हु यहाँके भी खेलै छी बड़ी नीक लागे छै सही बोले छीह
जी सभसँ नीक कोन आम लागै छियै
सबस तऽ सब आजू लागे छै पानी वाला बड़ी नीक लागे छै
छपै छै यहाँ के बात बड़ा नीक लागै छै समयप करै छिय अहाँ ईक नमस्कार बोल देबे छियै
ह चलिए आपसे चलिये